हा
हा भेण! हरिओम- हरिओम ठीकु
हरिओम! हा -हा बढ़िया- बढ़िया ॿियो थी वियव फुर्सत?
हा बसि हाणे नाश्तो ई थी पई पचायां।
अच्छा उहोई मां चयम न थी वियव फुरसत?
हा फुल्का पई पचायां, पचाए करे हाणे फुर्सत थियमि।
अच्छा ॾेई छॾियव ॿारनि रोटी खाई वरितनि?
जी- जी नास्तो खाई वरितनि। हाणे वरी मंझंदि जो जेको खाईंदा पोइ ठाहे ॾिदी मान गरमु-गरमु।
हा- हा इहो ई त थींदो आहे न लेडिस या नेरनि ठाहे वरी पोइ वरी, जेको ॿार जेको खाइनि उहो ठाहे ॾे
ठाहे ॿार चवंदा आहिनि संडे ॾिह इडली ठाहे, पर अॻले दफ़े ठाहीमान त खाइन ई न पिया। चवनि था मम्मी हाणे बोर थी विया आहियूं खाई -खाई करे। हा खाईंदा आहिनि पर हाणे चवनि असां बोर थी विया आहियूं खाई खाई करे।
अच्छा इअं, खाई -खाई बोर थी वयस।
त वरी अॼु वरी चयईं त न ठाहे इडली। भई इडली न ठाहियूं मान। वरी ॿाहिरां छोला छोला वठी आयां, समोसा वठी आया, उन सां वरी बसर जा पराठा पचाया मान
अच्छा
हिननि त खाई करे फुरसत थिया हाणे जेको मझंदि जो खाधनि खाईंदा।
रोटी देरि सां खाईंदा हूंदा न मंझंदि जी।
हा त जेॾी मइल ॿार अहिनि खाईंदा ओॾी महिल ठाहे ॾींदीमानि पोहा चवनि मैगी चवनि जेको बि चवंदा। ओॾी मइल गरम गरम खाईंदा।
ह्म। हा। हा। मां पोहा ठाहींदी आहियां। संडे जो जेकी ॿाहिरि वेंदी आहियां।
अच्छा संडे ॾींहुं पोहा ई ठहंदा तव?
हा। त हर संडे ॾींहुं पोहा ई ठाहींदी आहियां। हफ़्ते में हिकु बार ई ठाहींदी आहियां पोहा।
अच्छा।
ॿिए ॾींहुं वरी न ठाहंदीयां हिकु।
अच्छा। असांज इडली बस असां इडली। फिक्स हूंदी आ। वैसे संडे ॾींहुं अॼु ई न ठाही आ।
हा। साक्षीअ जी बि हूंदी तव न इडली फिक्स।
हा। माजे ॾेर खे बि वणदी तस न इडली।
हा। हा। तॾहिं।
सन्डे ॾीह फिक्स तन उननि जी बी।
हा। उनजी बि फिक्स आ न हा। मिॾई जेखे हा जेखे जेको शइ वणे उहा। ठाहींदा ॿार।
हा। ॿार बि अॼुकल्ह मोदी थी विया आहिनि। जेतिरा माण्हू थी विया आहिनि। होतरईयू मदरसा। ठहदियू भाॼियूं वांॼियूं तज़ियू अॼुकल्ह ॿार खे हे न वणंदो घोट खे हे न वणंदो। तो हिन खे हे न वणंदी शे।
हा सही आ। हा सईी आहे।
अउ सन्डे ॾीहु वरी कपड़ापड़ा बि डुअन्दआ आहिनिूं। त लॻंदो आहे। इडलियु ठाहे रखुं सब थी वेन्दो।
सन्डे ॾी कपड़ा बि धोअंदा आहियो?
सन्डे ॾी कपड़ा बारण जी ड्रेसियूं हुंदीयु आहिनि न स्कूलनि जूं। बुधर ॾी बुधर ॾीऐं सन्डे ॾी कपडा फिकस आहेन् असंजा।
अच्छा। ड्रेसिनि जे करे धोइणा पवंदा हूंदव। पोइ सूमरु ॾींहुं वई धोतल ड्रेस। पाए वेदा न।
हा। बयो बुदाओ बयो सब बढ़िया। इहो कमु कम करे वतो तव।
ॿुहारी पई कढां मथे दस्तिंग करे ॿुहारी कढी छॾींदी आहिां पोइ माई ईंदी आहे पोचा पोचौ लॻाईंदी आ।
अच्छा। झाडू जी उो लॻाए छॾीदा आयो?
हा। हेठां जो कम पूरो कंदी आ मथे कोई न हूंदो आ न। त मथे ख़ाली हूंदो आ सॼो त ॿुहारी कढी ॾींदी आयस। पोइ उते पोछो बस लॻाऐ ॾीदी आ।
पोचो लॻाए ईंदी आहे पोइ माई? तव्हां ई लॻाईंदा आहियो?
न पोछो माई लॻाईंदी आहे सिरफ ॿुहारी कढी ॾींदी आयसि।
अच्छा?
अउ हेठि पूरो उहा ई कमु कंदी आहे। हेठां जो कमु करे। पोइ मां मथे ॿुहारी कढी रखंदी आहिया पो पोइछो मथे लॻाए ॾींदी आ।
अच्छा। त तव्हां अकेले आहियो घर में ॾेराणी ॾेराणी वेराणी।
कान्हे ॾेराणी कान्हे मां अकेली ई आहियां।
तॾहिं मथे कोई न रहंदो आहे, मथे खाली पियो हूंदो आहे घरु
ससु- सउरो
हा उहे आहिनि, उहे आहिनि ॿ ॿार आहिनि।
ता ला न
सि खिलनि अकेली आहियां, त पोइ कमु बि त केॾो थी पवंदो आहे। चवंदी आहियां हिक ॾिराणी हुजे त कमु मिली बटी कयऊं न?
अच्छा उहो त आहे ख़ैर
हा, इहो बि थींदो आहे, कंहिंखे आहे त लॻंदो आहे सुठो आह। कंहिंखे कान्हे कंहिंखे आहे, त लॻंदो आहे ॿ ॾणियूं आहियूं न पाण में
उहो त आहे न, हर कंहिं ॾींं पंहिंजो थी वियो आहे न आहे तॾहिं बि चवनि था त हीअर थिए उह थो थिए, ऐं ना आहे त माण्हू सिके पियो थो। छा ता चओ लॻो पियो आह। हर घर में, घर-घर ई वही भईया
हा घर- घर जी कहाणी आहे। ब्यो शा, अ ह्म ॿियो संडे ॾींहुं भइया जनि, घर न हूंदा हूंदव न?
असांजो कमु पापड़नि जो आहे न।
अच्छा
त घर में ई हूंदा आहिनि।
अच्छा
अटो ॾेईं ईंदा आहिनि, द दालूं पीहाईंदा आहियूं, अटो ॾेईं ईंदा आहिनि तोरे करे, मसाल्हा- वसाल्हा
अच्छा
ॿी जॻह ते मशीनयूं रखियल आहिनि, उते पापड़ तयार थी, सुकी करे ईंदा आहिनि।
अच्छा पोइ तव्हां, घर मां ई माण्हू वठी वेंदा तव, हा न
न ॿाहिर वेंदा आहिनि न, असांजा पापड़
अच्छा ॿाहिरि वेंदा अथव? अच्छा
कटनी वेंदा आहिनि, जबलपुर वेंदा आहिनि रीवा वेंदा आहिनि, बुरार वेंदा आहिनि।
अच्छा एॾी परे- परे यानि वेंदा थव न
जी- जी, बारु- बारु वेंदा आहिनि।
सुठो आहे न, सुठो कमु आहे पाण पापड़ त हर सिंधियुनि जी शानु आहे। हर कंहिंखे वणंदो आहे न
जी जी अञां ॿ टे शयर ॿिया बि आहिनि, लाइ न- न पापड़ खप त ई खपेनि
खपे ई खपे, पापड़ त
ह अॼ कल्ह पपड़ बिगरु रोटी खाए ई न ॿियो कुझु न हुजे, भ दाल चांवरनि सां बि आहे तरियल सब्जी न हुजे त न हुजे पापड़ ज़रूर हुजेे, सब्जी -सब्जी बि कहंदासीं, तॾहिं बि चवंदा पापड़ पचाए ॾे
हा चिप्स- विप्स गीह जे करे, ॾाढो माण्हू घटि करे छॾियो थनि खाइण की गीह जी शयूं घटि खाओ, इन लाइ पापड़ त हा पचाए करे ई खाइबो
जी, जी उहो त आहें अउ पहेरे त मना था कन ता। त् तेल जे करे कोई मनन किथे था कचरियूं भी चालिऐ खपन सभीनिन खे।
हृहृह ह्म्म्अ
मुहिंजे घोट खे बि कचरियूं ॾाढी वणंदी तस जीअं सुबह जो कंदी आहयां तई रखंदी आ, उहे सभ असां खाईंदा आहयूं सेल भी कंदा आयूं।
अच्छा, तहां ई ठाहींदा आहयो भैया बि कराईंदा हूंदव मदद!
न असां ई कंदा आयूं।
अच्छा, देराणी अथव।
देराणी हां, हेठ मथे रहंदा आहयूं असां।
अच्छा हेठ मथे रहंदा आयो अच्छा, गुड़िया ईंदव न हन् गुड़िया अथव न ताहांखे।
जी, जी गुड़िया स्कूल आह पै गुड़िया आहे पर स्कूल वेंदी आ न।
अच्छा-अच्छा
नाऐ में गुड़िया आहे ॾहें में बाबू आ।
अच्छा ईए
त सॼो ॾीहं ईयइ हुनजो पढ़ाईअ में निकरी वेंदो आ, साढ़े छे बजे गुड़िया स्कूल वेंदी आ दो बजे ईंदी आ।
ट्यूशन व्यूशन बि बार वनन ता त सॼो ॾीह ईय थो निकरी वञें।
हिंनजे वरी को कोचिंग वेंदी आ कोचिंग बि वरी, कोचिंग बि वरी परते तस त हुनखे गाॾी ते छॾे अचणो पवंदो आह वठी अचणो पवंदो आह हिक घंटे जी कोचिंग हूंदी आ।
त गाॾी खणी न वेंदी आ छा।
हुनखे हलायण न ईंदी तस अञां सेखारयो ई न आहे।
अच्छा ईए, नाइंथ पढ़ंदी आ न चवोता।
जी-जी नाइंथ पढ़ंदी आ।
अच्छा हाणे सीखंदी हूआ बि!
हिनन जा पापा चवन पया थोड़ी सी वॾी थे त हाणे गाॾी सिखारे पर भओ तो थे न बारिश जे करे स्लिप वग़ैरे जी-जी
ख़राब आयेन उहो बि भओ लंगदो आ न बारन जो
हां न त गाॾी सेखारी दांस दिक्कत थी वञे छॾण वनऊ तीन बज जे वरी चार बजे वठण वनऊ।
हा इय दिक्कत लगंदी आह छॾण वन वठण अच!
असांजो बाबू, असायो बाबू छॾण वञे वठण वञे त उहो चिल्लाए तो प्यो।
अहह्ह बारन खे गुस्सो तो लगे न प्यो। ख़ुद चवंदा हूंदा न पाण नथी वञे पई मूखे तो परेशान
बि हो भी छा स्कूल वारो बार, एक मिनट बैठ त हो भी स्कूल जो बार आ त स्कूल वञें ट्यूशन वञे। त टाइम सॼो ईंअइ तो निकरी वनेस त उहो चए तो मां न करे सगदम। उओ साढ़े सात बजे वेंदो आ साढ़े सात बजे वेंदो आ त वरी उओ बि दो बजे ईंदो आ त हो बि थकजी पव पर हुन खे लगंदो तस क्लाक‌ ॿ आराम कया।
हां-हा सही आ ज़रूरी आहे भाई निंड्र पूरी थियल हूंदन तॾही त बार वरी स्कूल विस्कूल वञन ता न कोचिंग में दिमाग़ तो हणो पए बारन खे भी ॾाढो।
ह्म्म् सही आ न। त घर आए, ॾाढियूं पढ़ायूं ॾाढी टफ थी व्यूह आहिन।
हा त ॿारन खे बि त आख़िर
अऊं पेरों जो ज़मानो हूंदो होयो, ॿार स्कूल बि वेई छोकरियूं वेंदी हुयूं, घर जा कम बि कंदी हुयूं, असां असां त झाड़ू पोचा बि कंदासी स्कूल बि वेंदा आसीं बस अऊं अॼकल जा ॿार कम में हथ विझन काथे त।
वॻे वञूं ॿारे वॻे अचूं त झाड़ू पोछा पया हूंदा हा की हा
हा झाड़ू पोचा बि कयऊं वरी तेंखां पो थोड़ी घणी रोटी में बि हेल्प कराईंदा आसीं। अऊं अॼुकल जा ॿार किचन में सिर्फ
त हुयूं न पहरिया मायूं ई न हूंदियूं।
न उओ सब कम पाण कन कंदा आसी, अऊं हाणे बासण जी बि माई खपे पोचे जी बी मांंई खपे। पे, डस्टिंग जी माई खपे, काफी माण्हू कपड़न जी बि र त न प्रेस जी बि रखन।
हुनजी मांई खपन हा हा न न कपड़ा मां बि पाण ई कंदी आयां डस्टिंग बि पाण ई कंदील आया।
हा असां बि टेस्ट
हम्म, पाण ॿुधायांव ती न म हथ मुंजो ख़ाली हूंदो आ त हुनखे ॿुहारी बि कढी ॾींदी आयांस।
हा।
ठीक आ वेठा आयूं, पैंजो शरीर हलाईंदासीं न ॿियो छा। वेही वेही करे बि त असां हो थी वेंदासीं न हा
उओ त आहे न।
एक्सरसाइज़ असांजी बि थी वेंदी न ॿुहारी कढंदम त, न
माई पोछो लॻाईंदी आ तेंखां पो बि वरी ॿ टे दफा झाड़ू पोचा थी वेंदा, पापड़ पैकिंग कयूं, तॾी बि घर ख़राब थी वने, पूरे घर जा पोचा लॻायूं, वरी तेंखा पो सुबु कुछ बि किन ता थियन, गाॾियूं अंदर कयूं, सॼो किन ता थियन पोंचा लगंदा रहंदा आईन।
हा सॼो ॾींह इहो ई तो थे, हाणे त बारिश जो टाइम आ त अञा किन थींदो आ।
आऊं अछा टाईल्स आहिनि, अछनि टालसनि में वरी छाए जो टेपो बि किरयो त दाग।
हा अछनि टायलसन में दाग थी वेंदा आहिन न।
उहो उहो बि न वणे, त सॼो ॾींहुं पोचा पिया लॻंदा आहिनि।
ॿारनि ॿार अच वञु बि हूंदव न घर में। तॾहिं आऊं इहे कमु त पापड़नि जो या छा
ण चंड हिक ही आ।
हा तॾी थी वई न आख़िर हेॾनि माण्हुनि जी अच वञु हे ठ मथे, हम्म। क आ ॿियो सत्संग बत्संग ते वेंदा आहियो कंहिंजे?
हा सत्संग हिते ई असांजा बाबा जन आहिनि।
बाबा जन।
हा हरिओम वारा, संतधाम वारा होॾे वेंदा आहियूं। तव्हां वेंदा आहियो सत्संग ते?
हा मां ॾेरे वेंदी आहियां राधा स्वामी में हा। हा -हा, नाम वरतल आ डेरे वेंदी आहियां, सुबुह जो इतवार हा -हा ठीकु आ असांखे बि सुठो ल
जी मां ठीकु आ?
हा -हा ठीकु आ भाभी हा हर हरिओम हा।